हैलो
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल जय झूलेलाल भाभी
जय झूलेलाल दीदी
हा ठीकु आहियो? हैलो हैलो
हा हा तव्हां किथां था ॻाल्हायो हा हैलो तव्हां किथां था ॻाल्हायो? हा हाणे अचे थी अच्छा राजस्थान मां ॻाल्हायो था। अच्छा अच्छा मां अयोध्या मां ॻाल्हायां थी।
किथां
अयोध्या अयोध्या
अयोध्या अच्छा हा हा। अच्छा राम भॻवान जनम भूमि रहंदा आहियो अच्छा सिंधी उते सिंधी आहिनि घर एॾा? हैलो हैलो? हैलो हैलो हैलो हैलो